अच्छा
ठीक छैय अहाँके की हाल चाल छैय दी?
ठीक छैय भाइ की
ओ की होइ छैय?
कुछो न होइ छैय ऐसे ही बैठल छी अहाँ कने बारिश होइ छैय की?
हँ बारिश तऽ होइ छैय।
हँ ओ हमरो कने तैका मेका बारिश होइ छैय।
तऽ अहाँके दुरा पर छियै कि?
हँ हम तऽ दूरे पे छी घूमय छी।
ओ
तब अहाँके चाय नाश्ता हो गेल?
हँ चाय नाश्ता तऽ हो गेल छैय अहाँके हो गेल छैय चाय नाश्ता?
नहि हम तऽ अभी मुँहे धोली ह। अभी तऽ मर नहि भैल। सोचै छी कि कुछ खायब। देखै छी कथी नास्ता करायब।
ओ तब अहाँके खानामे की की बनैत छै
अभी तऽ नहि देख लीहे भाायजी की बनै छै हमर मम्मी बनाबै छथिन ह जान से हमरा लागे छै कि न आलू कटाइ रहलक आलू के यजिया उजिया बनायत चावल दाल सब्जी ये सब बनायत अहाँ कनि की की बनै छै
हमहुँ इहे इहे सब बनय छै रोटी भुजिया कचरी अहाँके
कचरी नीक लागै छै क
नय मरा उतना नहि ठीक लगैत छै लेकिन बनै छै तऽ खाहेके पड़तै
ओ हमरा पियाजुआ जे छै नइ नीक लागैत छै ते हमरा आलू के पकौड़ी सब नीक लागै छै लेकिन पियजुआ नहि नीक लागैत छै
हमरो ओ नहि नीक लगै छै
ओर सब बता आओर सब ठीक छौ ने
हँ ठीक छै ओर अहाँके खानामे की की अच्छा लागै छै
हमर खाना मे से कली हमरा चिकेन बिरियानी बड़ नीक लागे छै आहं के कैसन लागे छैहं आहाँ के बाहरके नीक लागैत छै कि घरके नीक लागै छै
हमरा तऽ घरके खाना अच्छा लगैत छै बाहरके खाना सेहत के लेल हानिक कारक नहि होइ छै
ह से तऽ से ह कहली य चलते तऽ हम बाहर मे चिकेन बिरियानी न खाय छै हम तऽ खुदे से बना ले छी छी आ दकानो से बड नीक बनै छै
अहाँके ठीक कहै छी
हँ सब प्रेम से खाय छै सब कोइ
हूँ ओर अहाँके खानामे मटर पनीरके सब्जी अच्छा लागै छै
हमरा मटर पनीर से अच्छा ने हमरा शाही पनीर अच्छा लागै छै चाहे पनीर के खा ली कढ़ाई पनीर बनायल मसला तसूला रख ओ बड़ नीक लागे छै
हँ अहाँके ठीक कहै छियै आओर अहाँके कथि कथि अच्छा लगै छै खानामे
ह हमरा तऽ कुछो खा लै छै अत अथि नहिच्छा अहाँ चाउमीन खाइ छी हम तऽ घर परे बना लैत छी चाउमीिन
नइ हमरा फास्ट फूड फास्ट फूड आनू ओतना अच्छा लागै छै
अच्छा अहाँके दही चूड़ा नीक लागै छै जलेबी
तऽ इतना सुन्दर लागे छै से की कहे छै मैथिली के बिय मिथिला कि तऽ दही चीड़ा नहि खेबै तऽ बाते नहि हो सकै छै
अच्छा अहाँके माछ केना लगैत छै
कथी
माछ नीक लगै छै अहाँके
नइ हमरा उतना नहि अच्छा लगै छै हम शाकाहारीमे छियै
अच्छा अहाँ शाकाहारी छी
हँ हमरा नहि अच्छा लगै छै ज्यादा माँंसाहारी खाना
ओ तऽ आब तऽ अहाँ दही चूड़ाक के प्रेमी छीयै ने
हँ दही चूड़ा त एतना नीक लगैत छै से अहाँके कहलियै कि दू किलो तऽ डेली हमरा यहाँ दही जमाै छै
हँ ओर सब ब आउ और सब समाचार सब सब नीक छै
छै इहे सब होइ छै अहाँके धान रोपाइ छै कि खेतमे
कहली इहाँ ते रोपाइ छै सबके धान उन लेकिन हमरा केने ने कुछो दिक्कत भए गल छै इहे चलते हमरा कनि नहि रोपाइ छै लेकिन अगल बगल के ने लोग सब सब अपन खेत मे रोपे छै रोपाइयो गेल छै कते कत
ओ नइ हमरा यहाँ तऽ न रोपाय छै
ओ अहाँ कनि नइ रोपाइ छ
ना
के कोनो दिक्कत भए गेल छै की
दिक्कत होइ छियै सभके र उपााय छै हमर लेटसँ न रुप पाइ छै अभी बीआ तऽके तैयार नहि भेल छै
ओ तब तऽ दिक्कत के बात छै
तऽ अहाँके खेती उती खुदेसँ करै छियै की
नहि भायजी हम यहाँ नहि रहैत छी हम तऽ शहरमे रहैत छी तऽ घरे तऽ नय रहे छे तऽ यहाँ अपन से खेती कैसे हो पैत एह लागि लोक के दे दै छै ओह करै छै खेती जे उपजै छै ओहिमे से दै छै
हँ अहाँके बात ठीके कहै छी तब भायजी इहाँ तऽ गाँवमे हमरा तऽ रहल पसन्द छै किहकि गाँवके वातावरण अच्छा लागै छै अहाँके गाँव पसन्द छै कि शहर
देखियौ भाईजी हमरा तऽ गावे ज्यादे पसन्द छै लेकिन की करब शहर में रख मजबूरी छै कि रहैके पड़ी हुए काहेकि पढ़ाई लिखाई सब करे पड़े हे न त उहे रहे के पड़े छै लेकिन जब छुट्टी में आबे छै त जाय के मन न करै छै
अहाँके बात बिलकुल ठीक छै पढ़ाइ लिखाइ लए तऽ शहरमे दौड़ भागे करहिके पड़ै छै
ह
आब अहाँके पढ़ाई कइसन चलै छै
हमर पढ़ाइ तऽ ठीके चलैत छै उएह छै कि अभी इंटर्नशिप होइ छै कॉलेज में तऽ देखियौ की होइ छै
ओ तब तऽ अहाँके अच्छास से पढ़ाइमे मोन लगाउ
हँ हम तऽ पढ़बे करै छी लेकिन की करू हमरा त पढ़ाई में मोने न लागे छै हम तऽ क्लशो लेलेे छी लेकिन हम तऽ ओते पढ़ै नहि छी
लेकिन हम अहाँके बता दै छी कि पढ़ाई आज के समय में बहुत जरूरी छै काहेेकी पढ़ाइसँ ही नौकरी मिलै छै आओ जीवन सफल होइ छै
से तऽ अहाँ सहिए कलियै भायजी पढ़ाइ लिखाइ करब तऽ होइ सभ चीज न करब त कुछो न होय त पढ़ाई लिखाई त जरूरी हए ले छै आजकल के दुनिया मे बिना पढ़ाई लिखाई के कुछो चीज चलै छै आब तऽ सब डिजिटल भए गेल छै सब चीज मे अहाँके पढ़ाई लिखाई होइ जैत अगर नइ पढ़ब लिखब रहब त अहाँके कुछो नहि समझ मे आयत
एहन ओ अहाँके कहैत छी कि आजके समाजमे पढ़ाई के महत्त्व हई
हँ से तऽ अहाँ सहिए कलिये
ओर अहाँके खानामे कथी कथी अच्छा लागैत छै
हम तऽ कली ने अहाँके हम हम सोचै छी की कि अहाँके जादा ही कुछ खाना के प्रेमी छी अहे तऽ खाली खाने के बात बतियाई छी खाने मे कथि कथी पसन्द तऽ अहाँ तऽ शाकाहारी छीय अहाँके तऽ दही चूड़ा एकदम जब मन करे तब दही चूड़ा खा लेली जलेबी बुनिया मिठाई अहाँके मन नहि भरै छै कि दही चूड़ा खायत खायत
देखू मिथिलामे हँची आ दही चरनक खली आ ओकरा सँ मोन भरि जाइ छै अइसन त होइ न छै काहेकि दही चूरा हमर फेवरेट डिश छै
मिथिलामे तऽ मछलियो बहुत प्रसिद्ध छै ने माछ भात
हँ लेकिन ओ हमरा नानू अच्छा लागै छै ओतना
हँ त कहली की अहाँ त शाकाहारी छियै
हँ तऽ शाकाहारी छियै एहि लए ने कहैत छी कि हमरा जादातर अथे अच्छा लागै छै दहिए चिड़ा मिठाइ लालमोहन रसगुल्ला बुनिया जलेबी गोरम गोरम जे परोड़ आलूके सब्जी हो जेतै तब क्य कहल जा चटनी जे हो जेतै ओ आलू के लहसुन हरा मिर्च रखके जे बनैत छै ह
ह
समैझ गेलियै अहाँ के
ठीक छै भाईजी अहा ते एते कहली क हमरा मुंहे में पानी आ य गेल हम वहाँ से तैका देर के बाद बात क रहली